भेण भाउ जेको बि आहे जय झूलेलाल।
हा जय झूलेलाल भईया।
हा आंटी जय झूलेलाल। कीअं मज़े में। काथे रहंदा आहियो तां? हलो
जबलपुर।
जबलपुर।
हा।
जबलपुर असांजो उत्तर प्रदेश।
जबलपुर उत्तर प्रदेश किथां अचीयो?
त ईअ काथे रहंदा आहियो पो केहड़े स्टेट में ईंदो आ जबलपुर?
एम पी।
मध्य प्रदेश हा। थोरी देर पहिरियों बि हाणे अञां हाणे जबलपुर मां फोन आई। हां, ॿियो? कीअं मज़े में। हा। सभ मज़े में बसि तां ॿुधायो?
हा ॿियो अञां त ॿुधायो न तां काथां था ॻाल्हायो पया?
असां जलगांव महाराष्ट्र।
अच्छा जलगांव मां अच्छा।
हा नालो छा आहे तव्हां जो भाभी हलो? कविता कविता।
हा।
हा थोरा एजेट था लॻो उमर छा आहे तांहीे।
हा एजेट ईअं। फोर्ट हां फोर्टी फाइव प्लस आ।
फोर्टी फाइव।
हा।
आ तां मम्मी उमिर जा जिया मुंहिंजे।
अच्छा।
हा।
चलो ठीक आ न पो आंटी चई चई सघो था न। हा ह न।
भाउर असांजा कीअं आहिन।
सभ बढ़िया आहिन, तां ॿुधायो पंहिंजी फैमिलीअ जे बारे में?
सभ बढ़िया बस झूलेलाल जी कृपा आहे।
केर केर तव तांजा फैमिलीअ में?
असां फैमिली में मम्मी पपा भा भेण।
अच्छा, अच्छा, अच्छा बढ़िया आहे बढ़िया आहे बढ़िया। ॿियो छा छाजा कम थव तांजा?
असांयो दुकान आ न मिरई इहोई।
ए योगेश अच्छा।
हा जलगांव में पयों दुकान आहे होलसेल जो। हा तां ॿुधायो कुछ तहां बि? जे बारे में।
असांजो बिजनेस फैक्ट्री आ।
फैक्टरी तव।
हा, ई किस्से आवाजे आरहे है, पठे जी। हा पठो जेको ठहंदा आहे न। कतो।
हा।
लपटॉप डिस्कनेट न सपंज न। पठो जेको मिठाई जूं पेटियूं।
हा पुठो पुठो। ईअं त्हां ॻाल्हायो ई ई न त लॻो भी। हा सुठो सुठो सभ वसन मिलइ।
हा, सभु ख़ुशि रहनि।
हा, सभु बस ख़ुशि रहो आंटी।
हा।
ॿियो असां भाउवर कीअं आहिनि पढ़ाई लिखाई में सभु बरोबरि?
हा सभु बरोबरि, तव्हां ॿुधायो घणो, छा था कयो पढ़ाई?
बसि हाणे, फस्ट ईयर में वियासीं हाणे, बसि फस्ट ईयर। हा ॿियो तव्हां ॿुधायो? अच्छा त हाणे हाणे हिकु छोकिरे सां ॻाल्हायो न जेको तव्हांखे ॿुधायो पोइ ज्ञान थो, हां? चवे थो, भॻवान खे न मञंदा कयो। हा ॿियो, कीअं आहिनि, तव्हांजे घर में घणा ईंअ? भाउ वग़ैरह, ऐं भेण?
हा मुंहिंजा ॿ ॿार आहिनि, असां ॿ ॼणा, असांजा ॿ ॿार।
त सिस्टर आह, कि ब्रदर आ ईंयं?
ॿई, ॿई, बेटा।
हा -हा, ॿार आहिन सभ हेलो, अरे काहे छुट्टी- वुटटी, हां ॿियो? ईअं, ॿई भावर मजे में पो? ॿियो, घणी स्टंडर्ड में पढ़ंदा आहिनि?
हिकु, हिकु त पढ़ी
हा त हाणे मां वरी ॻाल्हायां थो, मां लाइन ते आहियां। अच्छा, मां बि ॿारहें में पढ़ंदा आहिनि न, मुंहिंजे, मूं जेतिरो ई आ।
हा, हा लॻभॻि तव्हां जेतिरो ई आह। तव्हांजो, तव्हांजो, हुन जो जनम् या, सन ग्यारह जो थस जनम, मुंहिंजे नंढे बेटे जो।
मुंहिंजो ॿ हज़ार नव में आ। दादा बरोबरि त चओ तां जी उमरि ॿ हज़ार नव, नव, नाइन।
न, नाइन में अच् च्छा हा, हुनजो ग्यारहा जो जनमु तसि। छा में, था्ह छा में पढ़ाई था कयो पिया, मतलबु छा खयों थव सब्जेक्ट।
साइंस खंयो न हाणे, ट्वेल्थ में। हा। तां अॻिते छा करण चाहींदा? इंजीनियरिंग? मां हाली त हाणे साइंस खयों आह हुन में डॉक्टर ठह कोशिश कयूं था, हेयास त पोइ तव्हां खे पेड़ा खाराईंदस। हा
तॾहिं खाराईंदव न?
हा अचिजो न, हुनमें छा आहे, किथे, अचिजो हिकु ॾींहु, हिकु ॾींहुं टाइम कढी। अच्छा हा, त टाइम पास पापा कांऐं? हा इलाही वॾो ठहियल अथवा सुठो, अच्छा, सुठो शहर आ?, हा।
असांजो शहर बि सुठो थव जबलपुर, घुमणु लाइक़ु।
हा आयो हुयम न हाणे, मां होॾे ई आयो हुयमि।
अच्छा, आया आहियो?
आया आहियो? हरिद्वार साइड पा वनू न त आया हुयास्।
अच्छा छा छा घुमयव जबलपुर में?
जबलपुर ना आयास मंझे जीं उतां लंघे अस। हा ट्रेन जे सफ़र में आयो हुयो।
अच्छा अच्छा
रात जो हिक अलाए ॾेढ थियो हुयो। हलो टशन हा
अच्छा
ॿियो
हा ॿियो ॿुधायो छा था कयो पिया ॿियो न त तव्हांजो भा भेण केर केर तव? तव्हांजे घर में भ भा तव भेण तव?
ॿई आहिन ॿई आहिन।
अच्छा उहे छा
उह बि ईअं ई पढ़ाई वग़ैरह हलंदियूं आहिन।
अच्छा उहे अ न नंढा तव की वॾा?
वॾा वॾा।
अच्छा ॿई वॾा आहिन उहे छा केड़ी मतलब छा में आहिन पढ़ाईअ में?
उहो हिक ॼणे बि कॉम कयो तई हिक ॼणो अजीनियर थो ठए।
अच्छा त बढ़िया ख़ुशी थी ॿुधी करे पढ़ाईअ में अॻते आयो सभई।
ज़रूर ज़रूर हा
अउं शॉप ते बि वेंईंदा आहियो पापा जी हेल्प कंदा आहियो।
थी वेंदो आ टाइम शॉप ते भी।
हा सुठो आ न थोड़ी सी अञ त टाइम मिलंदो हूंदव त शॉप ते बि वेहंदा हूंदव?
हा मुंहिंजी दुकान ईीअं वॾो आ त कीअं कम वग़ैरह भी छोकरा लॻ लॻल आहिन ते ज़रूरत न पवंदी आ पर कॾहिं कॾ हली वेंदा आहिन।
हा जीअं असांजो कम आ वॾो जीअं मतिलब की असांजे बि ज़रूरत न पंवन्दी आ।
हा होलसेल दुकान पो ईअं ई हूंदा आहिन न ईय वधीक ज़रूरत न पवंदी आ।
हा असांजी फैक्ट्रीअ में भी इय आहिन न की न वीह पंजवीह लेबर आहिन। त उन कम न पवंदी तन ज़रूरत ॿारन जी।
हा
ठीक आहे तव्हां सां ॻाल्हाए करे ॾाढो सुठो लॻो।
हा ॿियो इयो पियो चवां
हा हलो
हा इहो चवां पो तव्हांजी घणी कॉल आई आहे?
हीअ मुंहिंजी अञा आहिन मुंहिंजूं कॉलियूं त अञा आहिन।
मुंहिंजी त इय सतरी कॉल आ।
सतरीहीं हा मुंहिंजी बि ईयं ई आ सोरीहीं कॉल आ।
ॿियो तव्हांये आसे पासे में केर कणो आहे इहो? इहो ई जो कॉल वग़ैरह जो कम।
कॉल वग़ैरह त हाणे सभ जुड़िया आहियूं न मतलब, हाणे शेडोल मां त मूंखे त मुंजी ॾेराणीअ ॿुधाईं। इन जबलपुर, शहडोल वारी में रहंदी आ ॾेराणी उन ॿुधाई। बाक़ी हिन त मूंखे त मतलब हाणे पतो न आहे जबलपुर में हूंदा हाणे। असांजे अॻियां त कान्हनि के सिंधी।
हा
त मूंखे त वधीक जानकारी आहे काने इन में ई बस ॻाल्हाईंदी आहियां त उन में ई पतो पवंदो आ केरु काथां थो ॻाल्हाए पियो जान कारियूं वठंदा रहंदा आहियूं।
हा हा
तव्हां सिंधी ॾाढी बढ़िया था ॻाल्हायो पिया असां अॼु, मुंजा त ॿार न ॻाल्हाईंदा आहिनि सिंधी।
न
न उन्हि खे ईंदी न आहे सिंधी ॻाल्हाइणु।
ईअं न कयो न आंटी ईअं थोरो सेखायोनि न सिंधी वग़ैरह त।
हो ॻाल्हाए ओ मां हाणे चयोमनि तव्हां मतलब हुननि जी फ़ोन आ हीय। सचिन नालो तन। त चयोमांसि तव्हां ॻाल्हायो त तव्हांखे ईअं प्रैक्टिस थींदी न भाई थोरो सिंधीअ में।
हा उहो ई न ईअ सिंधी त हाणे सिंधी बाक़ी यूनिट अॻियां वधंदी कीअं। सिंधी ईअं ॻाल्हाईंदा ही न, ॿार त पो ईअं कीअं हलंदो ईअं उहो थी वेंदो न पो ईअं त पांजी जेकी सिंधी जाती आ उनयो त ईअं, नष्ट थी वेंदो धीरे- धीरे
हा त मना कई न, चईं मूंखे ईंदी ही न आहे त मां कीअं ॻाल्हाईंदमि।
न त ईअं सिखाइण जी कोशिशि कयोनि थोडी, सिखनि जल्दी मिणई। हा न न, इहो बि सिखायोन ज़रूरी आहे इहो बि। हा
ॿियो तव्हांजे घर में सभ सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि भाउ भेण सभ पाण में?
सभ सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि। असांजे हिते सिंधी जाम ज़रूरी थी वई आ हाणे। अच्छा
हे, जो हुते प्रोग्राम बि ॾाढा सुठा थींदा हूंदव?
सुठा-सुठा सब
अच्छा, असांजा त ॿार वरी इन्हनि प्रोग्रामनि में पार्टिसिपेट बि न कंदा आहिनि न तव्हां कंदा आहियो पार्टिसिपेट?
असां त कंदा आहियूं न, असांजे हिते सिंधी यूनिटी इलाही सुठी आहे ईअं।
अच्छा, त पार्टिसिपेट बि कंदा आहियो प्रोग्रामनि में? हा, मुंजनि ॿारनि खे ईंदी ही न आहे त मुंजा ॿार पार्टिसिपेट बि न कंदा आहिनि।
हा इएं सेखारन सिंधी त ज़रूरी आ न। सौ रुपया कमाईंदा। हलो
हा हा
हीय त ज़रूरी आ न हा अचे ती हा हा
अच्छा इन करे मांखे सुठो सुठो तो लॻे न तव्हां जेतरा ॿार अउं मु सां ॻाल्हाएन ता त मतलब बढ़िया तो लॻे न।
कृष्णा बेटा कृष्णा बेटा खाना खालो ठीक आ हलो आन्टी हा टाइम थी वियो।
अच्छा अच्छा ठीक आहे जय झूलेलाल भईया।
जय झूलेलाल जय झूलेलाल बेड़ कृष्णा बेटा फोन का टाइम हो गया है। पाणी जीअं कट कजे हेॾो टाइम थी वियो।